हेलो।
की हालचाल? सुतल छलौं?
हँ सुतले छलौं, गोड़ लागै छी।
खूब नीके रहू, धन धन करैत रहू।
अहॉं ठीक छी?
हँ हम ठीक छी, अहाँ ठीक छी? अहाँ सुतल छलौं, पाबैन नय केने छी आय?
नैय हमरा पाबैन नैय होइयाऽ, हम एकेटा करै छी बिचला। अहां सबके हं अहां सबके होइए
हँ हम तऽ के पाचो करै छी बहुते दिनसँ दसो पन्द्रहो सालसं
ओ कुमाइरे स करैत हेबै
दू हजार साते स हम करै छी। बीसो साल उन्नैसो साल भऽ गेल
ह तऽ राइत कऽ खाय छियै कि अनुना करै छी
नै खाइ छी सब किछ खाइ छी, भैर दिन सहै छी रातिके सब किछु खाइ छी जे मोन मानैया खाय छी
अच्छा
अहाँ एकटामे फलहार करै छी।
नैय हमहूँसब खाइते छी अरबा अरबैन खाइ छियै।
अ
हूं
हम तऽ सभ बेर सभकिछु खा लैत छलौं के बेर हमहूँ सोैचै छी जे अरबे अरबैन आब करी जे अपन
सोमा मायसमे लोक सब किछ खाइया अइमे अरबे अरबैन लोक
अ हँ तऽ हमहूँ एहि बेेर सैह सोचै छी आ सोनक शंतिमे बेरह बाला म त सब किछ खा लेब अइबला मे अरबे-अरबैन पाचो में करब, पहिले नइ होइ छलै। जेना एक घर आश्रम मे रहै छै तऽ जे सब खेलक सै खैय पड़ै छै। आब तऽ से नइ अइ आब अपने टा छी तऽ अपने जखन मोन हैत अरबे मोन हैत त अरबे खैब जए मोन मानत सैह खालेब, परिवारिकमे तऽ सबटा देखऽ पड़ै छै ने।
हँ से तऽ छैहे, सभके लऽ कऽ चलहे पड़ै छै।
ह ओर सब ठीक?
हँ आर सब ठीके अइछ, तहन फलहार -तल्हार भेलैए कि नै
हँ फलहार केने छलौं, अइबेर अइ सोमवारी मे तऽ आम छलए। तऽ केलौं आब तऽ आमो के सीजन लास्टे जा रहल अइछ, एगो सोमवारी मे पइर लैग गेल तऽ कहलीयइ कली
हँ
तइ दुआरे ओर किछो नै केलौं हँ, एखने चाय- ताय बनेलौं हेँ पीलौं हेँ। सबके दऽ देलियैन दस -बारह कप बनेलौं तऽ पी लेलौं। पीसा आयल छलखिन तऽ ओ बरहारा बला पीसा आयल छलखिन दू गोटासँ तऽ हुनको देलियैन। भवेश पीलैत नई कतौ गेल छलखिन न तऽ ओहि रास्ते जाइ छथिन तऽ एक बेेर भेँट घांट कऽ लै छथिन। नीक लोक क तऽ एह पहचान छै ने
हं और नइ त की
ओ जे गेलौं तऽ घुुइर गेलौं
आ ये अहाँके बुढ़िया साउसो के बरखी हेतैन न आब
हँ आब हेतैन मधुश्रावणीसँ पहिले
हँ कियकि न हमरा सबके जे बिचला सोम हम त बीचला सोम करै छियै तऽ ज्यातर हुनका अथी बर्खी बिचले सोम मे पकड़ाइ छलइन हैं तऽ हमरा सबके राइत कऽ खाय छलियै याद अय हमरा सबके
हँ तऽ आब हेतनि मधुश्रावणीक के तीर्त द्वादशी क तृतीय के टेमी पड़ै ये आ द्वादशीके हेतै।
हां, हर बेरे कहिया से छी म पञ्चमी स्टार्ट।
पञ्चमी छी, तीन तारीखसे स्टार्ट पूर्णिमा वला सोमवारी दिनस
अच्छा। हां आ अथी आ मधुश्रामणी कहिया छियै।
मधुश्रावनी सत्रह तारीख से खतम होइ छै। सत्रह जुलाई, अगस्त के हमरो सबके मधुश्रामनी सत्रहे अगस्तके भेलै, जवानाके बाद भेलै सेम
ये कते याद रहै, ये हमरा तऽ यादो नैय कि पिछला साल कोन मधु श्रामणी रहैय कई तारीकके।
कियाए नैय याद रखे छियै य अखन कुन दिन भेल हे। अखने से याददाश्त कमजोर कऽ लेब तहन केना के जाइब
इहो ने बुझल ये कि पंचमी कहिया रे आ मधुश्रावणी कहिया रे कहैय छलियै इएहसभ बीचमे हेतै इएह सभ बीचमे रहैय ने
हां, हमरा सबके एक जुलाई के प एक अगस्त के पञ्चमी रहै आ सत्रह अगस्त के मधुश्रावणी रहैय।
हमरा सबके कहिया रहै नैय बुझल
अहाँ यादाश्त नैय रखैय छियै।
हमरा लगे अहाँ सबके जुलाइए मे रहे तीस जुलाई के लगे ये मधुश्रावणी खतम रहे। कि उठ उठ एना हे, किछो रहै एहि दुआर
जुलाइमे नहि खरम हयैत एकको दू अगस्त पबिए गेल हयैत‌।
एहि दुआरे हम कहै छी कियकि ने हम एक तारीखसे इसकुल ज्वाइन कने रहियै बुझलियै। कहिआ गआ उ हां।
तीस
म ताहि हां
और सब ठीक हइ
हां और सब ठीक।
बौआ कि करैया।
बौआ अखने उठले घुमैत रहे ओकरा कुनु अथी छैय, घुमक्ककर भए गेल छैय ओ बच्चा छैय ओ
अखन टाँग पयर नैय छैय, जे सब लैत हैत सब लग जाइत हयत एखन लैतो मे बड मोन लगैत हेतै। एते टा बच्चा लय में बड्ड नीक लागै छैय।
हां घूमैत रहैय छैय सब लग आब ताहिमे सीख गेलैय आब हाथ हाथो बढ़ायत जे तोरा लग जेबो तोरा लग जेबो
हां आब जो-जो पैघ हेते तो-तो बोलारे बुझते सबटा चलनाय बुलनाइ मनुख के देखनाइ सब किछ जों-जों पैघ हेते तो तो विकास करत ने
हूॅं हूॅं हूॅं तऽ सएह छैय आर सब बढ़िआँ
हां और सब बढ़िआं है तऽ कहलियै गप कऽ लैक्य छी फेर तऽ रातिमे खानो बनबैके रहत हुनका तऽ नोते छैन अपना लए तऽ बनायब
हां तऽ अहाँके एकटा गप पतोह अछि की
की
गाममे किछु भेल रहै से?
नै पता एछ नै भेल अय माँ सँ गप की भेलैया?
उ-उ भगत जी नै छलैथ हय
हां बिदेशर के कनिया मैर गेलखिन हे, हां-हां।
हां साए सुनलियै ह
काएल खुना कहने रहेतऽ बहिन जे बिदेसर के कनिया मैर गेलखिन अय। कहलियै की भेलैन गै। आ तऽ बाधेमे मोन तऽ खरापे रहै छलैन, बकरी चड़बैते-चड़बैते आएर पर थैक गेलखिन तऽ मैर गेलखिन, गरीब लोक की वाएह होय छै, घर मे रैह के हेबे बकरी मे गेलै तऽ ओहि मे प्राण छुट गेलै। मौत तऽ बड नीक भेलै, राखी छलैथ बड़ नया
पर रहिये साँझ भरलि हम अपन नानी से गप करैत रहिये। तऽ अवाज चीचयेले तमस ओ कहे छथिन की जे लगैया कियाे मैर गेलै से बड़ा राग तान मे। अथी उ कानै छै। फेर कहै छै कि पेहले पत भरियाबा दे बकरी मरलै कि मनुख मरलैया।
ओ भऽ सकैया उम्हरे ओहि बाध दिस गेल हेतै।
हां तहन उ नहाएर दिस लगैया भेल रहै, लेकिन मुनहाएर साँझ भऽ गेल रहै, साँझ बहुत भऽ गेल रहै।
एखुनका मौसम मे रौद-तौद रहै छै, पेएन के सीजन रहै छै। जखने उबेर भेल तखने नै बकरियो लऽ कऽ जेतै। बकरी सब पेएन पड़ैत रहत तऽ बकरी पेएन मे नै ने जाएत। एको दूटा बुन्दी परत त उ नै जाय बकरी पेएन मे पड़ाएल फिरत, देखै नै छिये दुर्गा पूजा सब ठाइम मे जे छागर के परीक्षा लै के रहै छै तऽ कान में पेएन दै छै तब ने कान पट पटबै छै नै त ओ कान पटपटेतै तऽ कहै छै परीक्षा लऽ लेलकै लऽ लेलकै लऽ लेलकै। साएह बात होय छै तऽ बकरी पेएन मे नै गेल हेतै तऽ लेट त गेल हेतै। तहन बेटा-बेटी के निमेरा भऽ गेल छलै मुदा छलैथ तऽ बड नया।
कहलल बेटियो के जा बेटो के डिवोर्स भऽ गेल छलैया।
हां मैझला के जे अपने से केने रहै।
हुं-हुं।
आ बम्बेये मे केने रहै ना। परेम विवाह बेसी दिन नै ने चलै छै से नै बुझै छी। सबके निमाहल नै ने होय छै।
हुं नै तऽ कभी ओकरा सबके नहिये हय छै, ओय सबमे और
आ। कुनो मे जस नै छै, प्रेम केलौ तऽ निमाहल नै भेल, ऐरेंज केलौ तऽ तत दुख देलक तऽ धिर रहल नै भेल। सुख कुनो मे नै छै तहन तऽ जकरा जे लिखल वैह हाएत।
हुं-हुं।
से बात छै, मां और आ घरमे तऽ सब सहल हैत?
हां मां नै न सहैया हमर।
मां नै चाची सब सहल हेतैत नै?
हां चाची सब सहल छै, चाची दुनू चाची छै सहल हमरा घरमे बच्चा सब एकटा बिचले करय यै सब।
हां नीक करै छै अखने जे बच्चा सब करा लगतै तऽ अखने नै खाय खेलाय घूमै-फिरै के म मौज मस्ती करतै, पाबैन तऽ केनाइ छैहे।
हां तऽ सब एकटा कै बिचले करै छै।
हां ठीके छै बिचला हम्हुं सब तऽ पहिले सैह करैत रहिये। चाएर पांच ईस्वीमे सैह करैत तकर बाद सात ईस्वी मे बौआ सत्यम भेलै नै आ बहिनके बेटा तऽ ओता जे गेलियै तऽ पांचो करऽ लागलियै तहिया सऽ‌ करते छी अखन तक जाबे कैल होइया ताबे करै छी नै तहन तऽ नहिए करब।
हां की करतै लोक।
हुँ फेर तऽ आब पाबैन भादवाक र‌ईबो ऐत पाँचो सोमवारी छूटत अ भादव के र‌ईब अ दू टा र‌ईब करै छी हम भादवके।
हूँ बुझियौ।
ओकर बाद फेर जितिया ऐत।
जितिया ऐत तै के बाद चौड़चन है, चौड़चने हैत पहिले तहन नै जी
आर। चौड़चनो के व्रत करै छी तेँ नै एखन दिन से आइ दिनसे सहईयै वला पाबन हैत, एक म महिनामे एको दूटा व्रत करेईयै पड़त।
हां आब आय दिन से पाबैन स्टार्ट भऽ गेल।
हां पाबैनो मिथिलामे बड्ड होइ यै।
हूं-हूं बड होइ छै, बड होइया अपना सबके विधे मे तऽ बिकैल छी।
हां। विधे मे बिका गेल छी, की करब गरीब रहे चाहे धनीक रहे विध तऽ करैए पड़त, जथाशक्ति-तथाभक्ति।
हां करऽ नै पड़े छै जकरा जतबी लऽ क दूभे पान लऽ के हय छै तऽ करै छै नै। हां।
हां की करबै, करऽ तऽ पड़बे करतै उहेमे भगवान खुश भऽ जेथिन।
हां और नै तऽ की।
ओ तकथिन तऽ सबटा हेतै नै।
हां से तऽ छहिए और कहियो बच्चा सब ऐल स्कूल से।
बच्चा सब एलैथ स्कूल से खेललैथ फेर सर एलखिन पढ़बे लै ओहो पढ़ कऽ सरो पढ़ा कऽ चैल गेलखिन, आब गेल हेतैथ खेलाय लए। आब एक दू घंटा खेलेते तकर बाद फेर राइते में जे हेतैन से हेतैन।
हां-हां भने खेलाइयो के टाइम रहबाक चाही बच्चा सबके।
हां एकटा पार्सल ऐल छलैन तऽ उहै पर ततेक बदमाशी लड़ैत तऽ लड़ै दुनू भाय बहिन अन्त छलैथ हम लेब तऽ हम लेब, हम लेब तऽ हम लेब।
पार्सल मे
पेंसिल मंगेने छलौ बड्ड छोटकी बड्ड हेरा लैय। एना इम्हर लै छी तऽ पाँच पांच रुपये पांच रुपये पड़ैया ओहिमें तीन सय में अहाँ के एक सय पेंसिलो देलक। आ पच्चीसटा मिटोनो देलक।
बहुत तहन फायदा अछि ए हमरो मंगा देब।
हँ मँंगा देब तऽ उएहके कीन देलियै तऽ आब हम लेब दुनू भाय बहिन लिख
कोन कम्पनी के कम्पनी कोन अइ?
स्के
डुम्स के तहन तऽ कम्पनिय नीक अछि। हमरो कनि भेजब लिंके भेजब।
भेज देब त डॉन्से के छलैया पेंसिलो आ डाॅन्से के मिटानो।
हू हू।
तऽ मंगा देलियै आब उएह लए लड़ैत-लड़ैत तबाह भेलअइ। खायवला चीज तऽ नहि छियै जे खायब लिखै वला छै दुनू भाय बहिन पढु सधत तऽ फेर आयब। आब कोनो दोकान जाय पड़त घरे बैसल तऽ सबटा भेटत।
हँ से तऽ छै एकटा ई सुविधा भऽ गेलैया से नीक छै।
ह दु पाय सस्तो भेटत आ इहो फायदा छै ने एकठाम लऽ लेलो। ह हेराइयो लेत तऽ कोनो फरक नहि एगो रहत आ हरा लेत त बार-बार खुल्ला जे नहि रहत। बच्चा सब मांगत तऽ बड़ तामस उठि जाइ छै त।
हँ उधारी लै लए जाउ तऽ ई दोकानदार आब दैतो नहि छथिन उधारी।
ह्म देबो ने करतैथ घुरा देतैथ आ घुरा देतैथ तऽ बर तामस उठत। अपन मोन अप्रतिबा जाइ छै ने लोकके।
हँ जेनाकि कोनो हाथे लागल रहै छै। तब कोनो जाकऽ अइन लिअ। त अइन लिअ तऽ ई नहि बुझै छथिन कि हँ हाथ लागल छै त दऽ दी। से फेर तऽ द‌ए देत पाय से नै।